हेलो
हेलो हेलो हेलो
हँ प्रणाम सखी
हेलो
हूँ
हेलो
हेलो हँ प्रणाम सखी
हँ हँ नमस्ते आवाज न जाइ छै की सखी
आओर
कहै छियै कि आवाज न जाइ छै की ह बड़ी देर से हेलो हेलो करै छियै त ओने से किछु जवाबे ने मिलै छै
हमी त एने से हेलो हेलो कर छियै
ओ आवाज जेना आबै छै सखी बताओ की करै छीये
अभी त हम ने कुछु क रहल छियै तू बताब
हूँ हमहू त आज जरी घर के काम काज निप टा के जड़ी बैठल रहे छियै हूँ आज एतबार छै ने त बड़ी घर के साफ सफ- फाइ होबे के रहे छै त सब आज हम साफ सफाइ करल रहै छियै ओकर बाद जड़ी थक जाइ छियै त जड़ी बैठल रहै छियै त तू तू अभी की करै छै किछु नहि
अभी तो हम ना कुछ करै छियै हमर माय त खाना बनावे छै
हूँ की बनाबै छै तोहर माइ आज खाना मे
हमर माई बनाबै छिय ह दाल भात आलू पटल के सब्जी
ओ हमरो यहाँ त सखी आज वही बनले रहे छै भात आर हमर मम्मी तड़का बना छै आओर आओर आलू पर आ छै
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो